हेलो
हँ नमस्ते की हाल चाल
हँ बढ़िआँ बढ़िआँ ठीक छियै हँ आ आ आबि रहल आइछ
हँ हँ आबइ अछि अहाँके जा रहल अछि
हँ बहुत बढ़िआँ से आबि रहल अछि हँ आबि रहल अछि
ओर सभ
हँ सब बढ़िआँ ओर कतयसँ बाजि रहल छी
मधुबनी सँ बाजै छी अहाँ
हेलो
अच्छा आ हम मधुबनी में राजनगर से बाजि रहल छी
अच्छा ओतका किला छै ने राजगर में
हँ हँ हँ राज पैलेस हँ
हँ राज पलेस
हँ हँ हँ
अच्छा गेल छीय अहाँ ओतऽ
हँ हँ गेल छी हम बहुत बेर एक बेर नय बहुत बेर गेल छियै
अच्छा की ओहिठाम की खासियत बुझाबैय छै ठीकठाक स्थितिमे छय
हँ हँ एखन तऽ ठीक छय मतलब आब पहिले जेना तऽ आब नहिए रहलै पर तैयो ठीकठाक छै ओतेक नहि छय जे पहिले छलै आब पूरा मतलब ज्ंगल टाइपके भऽ गेल छै पूरा अथिी भऽ गेल छै गिर रहल छै धीरे धीरे
अच्छा तऽ ओकर ओकर देखरेखके कोइ प्रबन्ध नहि छै
नहि नहि अखन तऽ ओ सब तऽ नहिये कछ छै ओनाहिते छै आब देखी धीरे धीरे हमरा ओजा खैसे पड़तै
हां
आओर कहियौ आओर सभ ठीक ने फैमिलीमे
हँ सब ठीक अहाँके परिवार मे के सब छैथ
हँ हमहुं सब ठीक छी हमरा परिवार मे हम तऽ सास छथिन ससुर आओर हम ए तऽ छियै आओर हमर बड़ रहैत छथिन बेंगलोर मे नौकरी के वजह से लेकिन हमस सब फैमिली एते रहै छी बढ़िया जेना अपन ज्वइंटे फैमली रहैत छी आओर अहाँसभ
हॅं छथ तऽ हम दुनू जीव छी दूटा बच्चा अछि पर सास छथि
अच्छा हमहहुँसभ तऽ फैमिली के साथे रहै छी फैमिली के साथ रहैके तऽ बाते किछु आओर होइत छै
फैमिली साथ रहल तऽ बढ़िआँ रहल हँ ताहि दुआरे आओर ओना तऽ नौक बकरी के वजह से आइ काल्हि लोग बहुत मतलब अथी भऽ गेलैया नौकरी के वजह से चलि गेल बाहर जाय पड़े छै मजबूरी मे लिन फैमिलीक के साथ रहैके तऽ बाते किछु आओर होइ छै
हँ हँ होइते छै ओतऽ लोकोग काज काज के सिलसिला मे की करते जाय पड़े छै आ बूढ़ो बुजुर्गसभ ओहिठाम एडजस्ट नहि भऽ सकै छथिन तऽ लोकके गाममे रहय पड़ैत छै
हँ से तऽ भऽ जाइ छै हमसभ तऽ रहै छी अपन फैमिलीके साथे आओर हमरा सभके मायकेोमे सभ ज्वाइंटे फैमिलीमे रहैया और परिवार रहल तऽ बढ़िया रहल हमसभ गेलहुं अपन माय के घुमलहुँ फिरलहुँ सभ केओ एयलथि हमर बहिन सब भायसभ रहलथि किछु एहन भेल तऽ सभ केओ भेँट घाँट कयलहुँ तऽ परिवारके तऽ बाते की छ आओर छै एक साथ रहैमे तऽ
नैईहरर कतय अछि अहाँके
हमर नैहर अछि गैलाही
बिलााही
हँ हँ
ह दरभंगामे पड़ैत छै ई
नहि नहि मधुबनी मे
अच्छा
मधुबनीए मे पड़ै छी हँ
मथ, हँ, मिथिलाहाट गेल छै अहाँ।
हँ, हँ, गेल छै।
हूँ, बढ़िआँ जगह छै।
हँ, हँ, हमहूँ सभ हमहूँ गेल छै अहाँ गेल छै कि नहि।
हँ, गेल छी बड्ड निक लागल बच्चो सभके बड् निक लगलै। बढ़िआ जगह छै, अप।